हँ।
सखी की कऽ रहल छी आहां।
किछ ने अभी वही इधर वही अभी आइ मीटिंग छले ने।
कथि के।
बाम।
वही अभी ओ बहुत जाददा नहि अभी बारिश वगैरह नहि भऽ रहल है यऽ। पर्यावरण बहुत दूषित है। इहे सब के बारे मे लोग सब के जााक बताबे के हय छै ने, ओहे वाला मीटिंग छले।
ओ आ अहाँके पति कथी करैएा
हँ ओहो इहे सब काम करै छै खाद वाद के उपयोग नहि करऽ के चाही अ खुद से घर में सब्जी वब्जी उपजाबयके चाही। पेड़ पौधा लगाबऽके चाही आओर मतलब। कचरा वगैरह कैसे सही जगह पे नाली वगैरह जादे नहि खोदऽ के चाही।
और पानी के सही से उपयोग चाही यही सभ किुछु - किछु बात बताबै छै।
हू -हूं। हुं अऽ अभी आहां कहाँ छियै। हमर अभी शादीए ने भेलै है।
आंय आहां अभि नै शादी करलियै ह।
नय मम्मी छियै अपना पर। कनि मम्मी पप्पा के कनि सेवा कर लिय। ओहिके बाद अपन शादी करते रहब। अहाँके जल्दीए शादी भऽ गेल।
नहि नहि हमर तऽ उमर भऽ गेल छलै तहन भेलैया।
ओ अभी तऽ अहाँ चालीस सालके हेबई।
नय नय अभी अभी एज ओत भी न भेलै हँ।
तऽ कते?
मतलब ट्वेंटी एट के छियै अभी।
अठाइस सालके छियै।
हुं।
अ, लेकिन फिर भी बहुत जल्दी भ गेल। बाल विवाह भ गेल।
ओते भी नै भेलै छै अभी एके साल त भेबे करलैए शादीेके।
एक साल मे दू गो धीया पूता।
नै नै अभी धिया पुता नै या अभी एके गो छै एतनी गो।
ओ कते साल के या?
एक साल शादीके भेलै त अभी बच्चा त एको सा सालके नै अभी दू महिनाके एक महिनाके भेलैया।
ओ। नय अहाँ कहत रही न। हमर दू गो हमरा लगलै कि अहींके या।
नै नै उ त अगल
अगल बगल के बच्चा अहींके पास रहैया।
हँ मतलब ओही सबके समझाबैत रहै छियै त हमरे पास जादा रहै छै ओ सब भी समझै छै आओर लोक सबके समझाबै छै।
हुं हमहुँ समझाबै छियैय। सब के। सबके समझाबै छियैय हमहुं।
हुं।
आ खाना पीना सब कथी भ रहलै या।
खाना पीना त सब अभी ठीके छै मतलब सब अच्छा ही मतलब खिचड़ी उचड़ी बना के सब के खियाबै छियै तबियत उबियत सब नै सब बिगड़ि जाइ छै ने जादा इधर उधर के खाइ से त उहे चलते।
अं आ अहाँके पति कते कमाइया?
उ सब नै बताबके चाही न।
उं हुं, नजर लग जाइ छै।
हँ।
अभी त पुराना जमाना छै एक सौ से नीचे कमाइ छथिन।
हँ आब ओतेक केना बताबू हम।
हूं। छोरु ई सब बात हम की कहब।
हुं।
अभी हमर शादी के बात चल रहल छै।
ओ।
हँ।
केहन लड़का खोजै छियै अहाँ तब।
हँ।
केहनो नहि, चाही ठीक ठाक रहै। जादा बदमाशी आर न करै। कियै कि हम खुद्दे सुधा सप्पटा छी त‌‌‍ऽ।
अहां सुद्धा छियै हँ बात से तऽ लगैय अब देखली। तेनाहिए अहाँ
देखने नहि छिय तऽ फोन नम्बर
मतलब अभी नहि ने मिलली ह अहाँ से मतलब अभी ऐसे ही ना।
हू हू। आ बताबू स्वास्थ ठीक य ने अहाँके घर मे सबके।
हँ सबके ठीक छै अहाँ अपन बताबू।
अभी अहाँ ससुराल मे छियै या कहाँ माइके।
नहि अभी ससुराल में हि हथिन।
ह्म्म तऽ सासूमाँ मानहि यै।
हूँ।
सर पर चढ़ेनेे हैत।
नहि नहि उतना भी नहि लेकिन नट किसी भी चीजमे रोकटोक नहि करैत छीन। जे कर के यै करू।
हू।
कनि बूढ़ छथिन तऽ समझै छिन जे करबै से हमहीँ करबै तऽ बोलके की फायदा। तऽ कुछु भी नहि बोललनि जे कयली कयली नहि कयली नहि कयली।
हू। हमहु सब इमहर प्लास्टिकने आर नय जराबक चाही इतनीयो नय जराबक चाही प्लास्टिक आर प्लास्टिक आर स अहाँ के पता अइ प्लास्टिक अपना सब ने बनेलिया। लेकिन प्राकृतिक स नय ने मिलै जेकी प्राकृतिक से मिलै छे से, से चीज हानिकारक नहि होइ छै। आ जे चीज इंसान बनाबे छै से चीज हानिकारक होइ छै।
हुं। से तऽ छै, हँ। प्लास्टिक तऽ आओर जादा अथि करैत छै ने हानि सभ चीजमे। मट्टी मे जब दब जाइ छै तऽ फिर, हँ।
हेलो।
हँ बोलू ने।
कहाँ नेटवर्क नै अबैये।
हँ हँ छै, आवाज तऽ अबैये अहाँके
शांत भ जाइ छी अहां।
नहि नहि हम तऽ बाजिए रहल छी तखनसे।
आ हुं। तऽ ओह कहै छियौ जे रखवाली करऽ के चाही अपना सबके प्राकृतिक के पर्यावरण के सबकुछ के नहि करबै तऽ अपने सभके अथि, जेना अहाँ प्राकृतिक हँ जेना अहाँ प्राकृतिक के रखबै तऽ प्राकृतिक प्राकृतिको तऽ अहीं के ओनाहिते राखत ने।
हुं।
हुं। इहे चलते अच्छा से रखऽके चाही। हमहुूँ समझाबै छियै लेकिन बहुत इंसान नहि समझै छै की करियै। तऽ हमहु छोड़ दै छियै, हां। अगर उएह शहर के इंसान सब बेसी समझेते रहे तऽ ओ समझियो जेथिन रहे। कियाकि जे हुनका सबके टायर बारे मे मिलै छै लेकिन फिर भी कहतियै ने करऽ ले तऽ कर लै छियै। यहाँ पर समझाबे छियै तऽ गाँव मे बात जो आरमे अजीब लगै छै लेकिन फिर भी समझाबै छियै त समझ जाइ छथिन। गाँवो अच्छा भेल, बहुत अच्छा। शहरो अच्छा छथिन, सब कुछ अच्छा छथिन।
ओ।
ओ। हुं। कि हम, हम सोचलियै कि बहुत दिन भ गेलै अपन सखी से ने बात करलियै, बात कर लै छी। हं। अ अहाँके तऽ हम, शादी के बाद तऽ देखबे नै केलियै।
अभी तऽ अब देखि केओ नहि पबै कियाकि हमरा बहुत काम उम रहै छै, टाइमे नै मिल पबै छै। एखन कते दिन बाद अभी बात भऽ रहल ये फिर कखनी।
हुं। अ अहाँके बच्चा की क रहल ये सुतल ये।
हुं, अभी तऽ सुतलै हे।
हुं एक महिना गे ने बच्चा।
हुं।
आर कहाँ शहरमे होअल जनम कहाँ भेलै रहै।
हॉस्पिटल मे मतलब अ नैहरे मे रहिे जब तऽ, नॉर्मल ही भेल छै।
ओ। हमर इम्हर छथिने एगो हं उ छथिन।
कथि
डॉक्टर छथिन।
हुं
त एक दिन न एगो बच्चा के मतलब छय अच्छा से तऽ आउ डॉक्टरी कर हमरा ओहिके वजह स न बच्चा नहि जी पेला।
ओ जु जु।
वैह चलते उनका संस्पेड कर देलकै आ उह थाना में रहि के देलकै त, वैह आय छूटक ऐलखिन।
ओ हमरा एम्हर त बहुत अच्छा डॉक्टरस सम्पर्क छय। अहांके जब हेत त, हमरे से सम्पर्क क लेब अय सब चीज बहुत रिक्क बला होइ छै न।
हुं- हुं त अभी नय जखन हेतै तखन।
हं- हं
साउस अहां के ठीक छले।
हुं- हुं सभ ठीक छथि, हं सब ठीक छथिन।
और
हिनकरो सभके पहिले आं
आरब के दादी मां सब।
हं-हं सभ ठीक छथिन, पहिले हिनकरो सभके बहुत तबियत खराब रहैत रहनि। जबसं हम अलियै त फिर सब खाना वाना अच्छासे देबे लगलियै, ईसभ चीज आगे पीछे पेड़ वेड़ लगवल ये, तब अब सब ठीक छथिन, अब सबके तबियत में बहुत सुधार ऐलये।
हुं हमहुँ यहाँ पर हमहुं न डॉक्टरी के तैयारी, हम सबकुछ के हम आधा चीज के तैयारी केनेे छी। हम आधा -आधा सब कुछ छोड़ने छी। एहिमे फिर जानकारी त रहबे ने परे छय।
हं- हं।
सब के एग्जाम एगो निकाल क, ओहिके बाद छोड़ देलिये।
हं।
ओ त हमु आधा डॉक्टरी, पढाइ केने छीय इंजरिंग। हां अभी हम यू पी एस सी के तैयारी कर रहल छी।
भगवान करथुन निकल जाय फेर।
हूं
सभके पर्यावरणके ले क जागरूक कर देबनि।
हुं हम त अभिये एते करे छी। आ सब समाजिको करै छय न। सब समझय छै जे। कि जे अगर कही निकलले त भ गेली ओहि चलते सब समझय। ओहनाइतो न। तऽ सभ समझ मे हमर बात सभ मानैत रहथिन किएकि जे गाँवमे सबसे दुलारू हमही रहियै गाँंव मे सब हमरे मानैत रह
हॅं से तऽ अच्छा बात ह।
हू त एना केना छोड़ दैतियै गाँव बला सबके। हम सबके समझेलियै एगो माइक ल लिय लगाके सबके समझेलियै। कि जे हम अपना लेल थोड़े ने कऽ रहल छियै, हम सभके लेल ने कहि रहल छीयै। हूॅं त वेएह कहलियै तब समझलऽखिन। त तऽ आब सब पेड़ पौधा सबकिछ लगाबै छथिन प्लास्टिक आरके कम यूज प्लास्टिक आरके उपयोगे नहि करै छथिन कोइ भी इन्सान।
हम भी एकबार सभके गाँवमे पेड़ पौधा मङ्गवा केऽ सभके बँटबल जाइत छै।